हैलो
हँ ये की हाल समाचार यऽ
तऽ ठीक छियै अहाँ बतबू अहाँ बिसर गेल्हि न
अहाँके के बिसैर सकैए बतबू तऽ मजाल यै एहिठना हमरा
ओ हो ओर सब बतबु
ओर सभनीके यए हह हँ हं अहाँ बतबू न अहाँ ठीक छियै
हम की बतबै हमरा तऽ मन एते दब छै ने कि कुछ करैके मन नै करै छै आर हमर मालिक जे छथिन ने सुनै नैय छै
आओर मालिक नहि सुनै य तऽ बोलू हमहीँ सुनैत छी
सुनू ने तऽ अहाँ आबै तऽ नहिए सुनैत छियै अहाँ तऽ एते दि के बाद कॉल करैत छी हमरा
हे की कहों एतना ने काम बीजी भ' जाय छियै ने आ केहेन धूप प्रचंड नै नहि देखै छी ह आमे नबी खेतियो आओरके समय जे आबि गेल छै तऽ खेतिएमे समय बीत जाइए अभी मूँग तूँग टूटल तोड़यके तैयारी करेलहुं बलियए मकैइ अह मकैइ रहे सब तैयारी करबेलौ मेन छै जेब पानी कखनी चलि आयत तऽ सब बर्बाद बर्बाद नअ भअ जेतै तकर बाद धानके बीओ रह जे छै सभ तैयार करले छी कनियों टा पानि भए जाय सब्जियों के गिराए तरी ओर गिरे ले रहियै अ ह
हँ
तऽ सोचलहुँ जे कि कनिटा जे छै कि जे छै कि रुपाय दो आ खेत पटवन करबेलहुँ तकर बाद जे छै से दअरके सौँसे लगबेलहुँ ह
नहि नहि सही सहित करलिए
नहि आब जे छै कि लेकिन इतना हिम्मत नहि है कि पूरा खेत मे पटवन के सहारा नहि यए जेहन धूप प्रचंड रह य ने गर्मी जे केतनो जे छै कि मशीन चलैया तऽ पानि तुरन्त सोखि लय ओ एहि कारण जे छै छोड़ि देलहुँ कनिटा लगेलहुँ हम कहलहुँ नहि आब पानि पड़त ह तकर बादे जे छै कि धानके रोप नहि करतै रेतर नहि करतै अहाँ कतेक पाइन चलबै पाइनमे जानै छियै पानि पटवन चलि रहल यए चलि रहल यए पानि केतनो आर सोखि जाइ छै अन्दरे पता नहि चलै छै जे कहाँ पानि चलि जाय
हँ बोल कोन द छै
आ
गर्मी जे छैना
हँ उएह बात यऽ उएह चीजके दाम छौ एतना परेशानी यै कि नहि पुछो पुछोम बच्छा बजया जानै छियै सुबह एकदम निकले छी पर उपर उठा उटल त काटल फेेकल आ कोदारी लए क निकलि गेलहुँ खेत ओत केनाहु जे छै पानी पर जे ह जे छै त्यारी तैयारी बनाक
हँ ओ तऽ ओ बात तऽ भए जाइ छै
ह
सही बात कहलै
ह वहां से एलों वह धूप में जे छै क कटा सबेर गेलो त कनीटा धूप होते काम सब खतम कर के चलि आबे छी आ धूप कनियोटा पकड़ा जाइए नहि त की कहब मन तब इइ मने नहि करैय फेर आबै छै जाइ त एतना धूपमे चन्द रहय बुझलिए यै कनिटा ऊपरवालास स दुआ करै छी कि हे प्रभु कनिटा पानि पर आइ दियऔ जल्दी ज साक जे छै बियार तियार पाबितौ धान बाउग भए जेत ने तकर बाद फेर निश्चिन्त भए जायब एक महीना सुनलियै तकर बाद बड़ा होतै तकर बाद देखल जाय लेकिन एक महीना तऽ निश्चिन्त स फेर रहत
हँ
आ डर इहो नहि यए कि लेकसँ पानि पैड़ रहल यएो फेर पानि ज्यादा पड़त तऽ सबटाभी ओरे द छै
हँ
हँ गहिरकामे भी जे छैिय सब ठ आओर सब ठीके यऽ ओर सभ अपन नीक यए अहाँ बतबू हँ पहिलका मेला देखै लए गेल रहियै कि ने अहा के ते अहाँ के शहर में ते काईल मेला लागे रहै त गेल र
नैय नैय इहो सब रहै
ह हमरो एक बेेर जानै छियै मौका मिलल रहए एहि समयमे बड़ा नीक लागै य देखयमे एक नैय हमरा तरफ जे य ने एहन नै लागै य रा चूँकि मुसलमान सब बहुत कम य बुझलियै हँ हँ आब ओतेक दूर लोग किसान आदमी नैयजाइ छै लेकिन अहाँ ओकरे शहरमे एक बेर मौका लागल रहय हमरा बुझलिय बड़ा नीक लागे रहे देख ओमे लाठी फरसा से जे छै पूरा एकदम अथी किके जुलूस निकालल ह नीके लागल चलू
ओ हम तऽ नहि गेलियै नहि कहे मौसम के गर्मी कते छै कहल जाय बच्चा सबक मन भी त
हमरो नैय टेर रहे हमर बच्चा सब जे छै ने कीया कहलकै क यौ पपा जी से आज मेला लग ला है लगेगा ले चलिएगा घुमाने
स
हँ
बच्चा सब तऽ सुन लै छै ने किधरो किधरो छै ते
आ हँ तऽ हम कहलियै तब हम कहलहुी बुचि के जे बुत्तु एहि जगह तऽ नहि लगेय अब अगला बेर जानैत छियै सुनू ने अगला बेर हम मेला देखै ले अपन बुच्ची सबके लेए के
हँ हँ याद ने त हमरो ह
एक बेर प्लान बनबू ने कही घुमेय जायके जे छै अभी त
चलू बनारस घाट चलबै घूम फिर लेबै इम्हरे सा बहुत दिन से सोचे छियै लेकिन जाय नहि पाबै छी
एकबेर महादेवके छै ने पूजा अर्चना करनाइ जरुर महादेव भी जे ययके सब चीज देखे ह
ह चल भ हम ओर एकटा छै जे छै ओकरो केह देब ठ हमर मालिक के मित्र छै एकटा ओहो कहे रहथिन
अच्छा अच्छा
हँ नहि नहि चलु अबरी दऽ जे छै ने चलब इधरे वहाँ से
त ओ अपन अपन क कहै छै ह पत्नी को लेके जेते ने अपन पास त गव छै कहलकेनी आबेल तऽ चलब सब गोटा मिलके
आ जानै छियै नीक लागैए सब आदमी ग्रुप मे जायब ने तऽ सब आदमी हा ही करते आ ह सब आदमी बातचीत करते जायब बड़ा नीक लागत समय के पतो ने चलत ये जेकी ह हँ हम जे छै छी कते देरमे पहुँच गेलहुँ बुझलियय अकेलेमे होइ छै जे मुँह बन्द करिके जाहो मुँह बन्द करिके आबहो आ दू चारि आदमी जे ग्रुप मे जायब ने तटा नीक लागल य
हँ अच्छा लाग छै बच्चो सब रहेते मन लागि जेते बच्चा सब
आब बच्चोसभ रहल तऽ अपन बच्चा बच्चा बच्चामे जे छै से एकदम खेलकूद करते रहै छै आ नहि तऽ अ केले जायब तऽ परेशान बदमाशी करत आ डांटो ओकरा सताबौ बहुत टेंशन यऽ तैं कहलहुं कि अहाँ सब आदमी चलबै ने तटार आ हँ आ अपन चलब एक रति रहब ओय जगह ह जगह सात जगह आ गय अगल बगल मेमे सोचते छै पूजा पाठ करिकऽ तकर बाद जे छै फेर अपन चलि जायत ह
च चलभी च
ह एक बेर जे छै प्लान के जे छै ने बड़ा जरूरी ये महादेव के जे छै पिछलो बेर जानै छिय प्लान बनेलो ह लेकिन नहि जाय सगलो महादेव के बुलाहाटे नहि आबे या ने तऽ महादेव के बुलाहट आयत ने त केतनो परेशानी रहत केतनो पैसा पाय हाथ पे रहत की नहि रहत अहाँ चलि जायब लेकिन महादेव के बुलाहट होय के चाही
हँ ई बात सही कहलौ
हमे एक बेेर बाबाधाम गेल रहौ आय सँ दू चारि साल पहिले पैदल ह प्रोग्राम रहै लेकिन पैसे नहि रहए लेकिन ऊपरवला महादेवके दया जै स दू दिन पहिले पैसा कही से आबि गेल कहलौ नहि महादेव क इक्षा त जेबे करब ब बस अचानक से प्रोग्राम बनल निकलि गेलहुँ
आ से दिन ओकर जन्मदिन देखैके चाही ग छल चीज सब की
हँ बात नहि छैकामे पूरा कर लेलहुँ हँ लेकिन एक बेर त‌इयो जा महादेवके जे छै हमर एकदिन इच्छा य हम अपन सब परिवार लए के महादेव के प्रांगण मे जों आशीर्वाद लो
ओ चल
ह चलू व वहट्सप नीक य ने
हँ सब नीक छै देखे छियै बड़ गर्मी भऽ गेल
हँ नहि नहि से तऽ छेबे करै ठीक छै राखे छी फेर बाद में बात करब
अच्छा ठीके छै त ठीक छ ने